की हाल चाल भाभी
सब ठीक अहाँके
हमहुँ सभ ठीक ही अहाँसभ बौआ सभ ठीक छथिन ने
हँ सब ठीक हँ खा लेलियै अथी कचौड़ी बनाबै छलियै तब रसोई घर मे छलिए हम
अच्छ
हँ तऽ वएह खाइ छलियै कचौड़ी आहा
हमहुँ सब अखनी खाना तऽ नहि खेलहुं ये जा सॉरी खाना खा लेलहु वएह अखनी कनि घूमै छलहुँ तऽ मैसेज करिय भाभीे क फोन करथिन कि नाए तऽ मैसेज कयलहुँ तऽ अहूँ फोन करलियै हन तऽ बात सोचै छी कैरेलिए अच्छा स
अच्छ कतय गेल छलिय घूमय लए
अभी तऽ अथी गेल छलहुँ ह तारामंडल घूमे के लेल एलै वए आब सोचै छी जायब कनि काली मंन्दिर घूमयके लेल
अच्छ त निक जैका घुमलियै तारामंडल
हँ बहुत नीक लागल घूमेय मे बहुत जे बात छै अपना आर के ई मिथिला मे घूमेय के लेल बहुत नीक छै नीक जगह छै घूमेयके लेल जे कि दरभंगा स्थापित है अगर जायके मोन हुए तऽ जायब घूमय के लेल बहुत नीक लागै छै मगर
की सब छलैए उम्हर
ए तारामंडल मे इएह सब देखबै ओ म त अंदर नहि ने गेलियै कियकि भीड़ के वजह से ने टिकट नहि भऽ पायल हम बाहरेसँ देखलियै तऽ हमरा बहुत नीक लागैत छल घुमैमे बाहरे बाहरे घूमली आर अंदर नहि गेली
अच्छा कोनो बात नहि अगला बेर फेर चलि जेब।
हँ। आब सुनै छी जे सोचै छै कि काली मन्दिर जायब घूमयके लेल कियकि। ओ। कालियो मंदिर पर ने घूमेय के लेलऽ बहुत जगह छै बहुत निक जगह छै फेमस जगह छै अपना के मिथिला मे एकटा ई काली मंदिर मधुबनी के काली मंदिर बहुत प्रसिद्ध अछि।
हँ।
कहियो घुमने छै कि नहि
ह। नहि कततौ नहि अथि अब घुमबै अगला महीना सावन के महीना मेला लगता है तऽ सोचे छियै जेबै तऽ अगला महीना जेबै माँ कहल खना ठीक हँ कियकि मेला मे बड़ किछु रहे छै ने पिछलाे साल तऽ नहि जा पलियै कियकि बाबू छलै।
अच्छा, हँ, हँ घूमबे कर घुमनाइ मे अथि हुए घूमबे करब घूमे मे बहुत निक लागे छै, अपना आर के मधुबनी मे मिथिला अछी अथि मे
हँ।
हमहूँ सभ अथि रहै छी तऽ घूमे लए जाइत छी छी घूमेय के लेलऽ बहुत निक जगह छै आ सुनैत छीयै अपना गाव मे तऽ बहुत अथि भोजो भऽ रहल अछि
हँ, एम्हारो कते दिन हमर दियो गेल छलखिन हे भोज मे कते बेर ने बड़ खेलखिन ओ भोज पिछला महिना यहो मेना दो जगह गेल छलखिन।
अपना गाव मे ई भोज ई भोज जे खाय छै ओ कतेक निक लागे छै बहुत अपना। मिथिला मे इएह प्रसिद्ध अछि किनको यहा भोज होय छै तऽ सभ केो जाय छै मिल के खाय के लेल
हँ और कते निको लगै छै ने कऽ कते किछु बनै छै ओहिमे कोनो
के खाय छै फेर अथि पे आर बहुत रंगके भोज बनैत अछि।
हँ ओहिके बाद सभ एक संघ बेचे छै, खाय लए आओर कि कहै छै, पहले पात देल जाइ छै इएह सभ होइ छै से बड़ निक ल हमरो अंगना मे भेल छलै ई ई काकी मछथि न ओ घर द्वार अथि करबेने छै। छलखिन घरवास तऽ भोज भेल छलै तऽ इम्हरे सभ गोटे आयल छलखिन तऽ हम छत परसँ देखलियै सभके तऽ हमरा बड़ निक लागल एक मतलब एक बेरमे कम से कम छने यार तीस चालीस आदमी हेतै सबगोटे बेच कऽ खाइ छलखिन हे तऽ हमरा बड्ड नीक लागल वएह सब देखे
के ने से जेनाकि हमरा आरके कोनो अथी मे भेल तऽ सभा भोज होइ छै अपना हमरा आरके ईसभ कहै छै सभा भोज खा करै जाइ छै ओहिमे जे गैल छी एतेक नीक लागैत रहैत छै एतेक आदमी मगर केओ भोज खायला आबे छै कियो सभा देखै के लेल अबै छै बहुत आदमी रहै छै भोज भइ सभा मे हमरा लागेये करीब दूओ हजार आदमी हेतै ओइ सभा कियेकि सभामे अहाँके एक एक्कीस गाँव के लऽ कऽ होइ छै ने
हँ
हमरा आरके पप्पा छथिन मेंजन तऽ हमरा पप्पा बतेने छलखिन हें की से एक्कीस गाँव एक सभा होइ छै जे कि बुझियौ एक्कीस गाँंव के आदमी अबै छथि तऽ केतेक आदमी अबैत हेत तै ताहि दुआरे हम देखने छियै जे दू हजार आदमी रहै छै अइ सभा भोज मे आ तब देखै छियै जे बैठि के खाय जे छथिन तऽ पहिले पात दै छथिन तैपर से पानी दै छथिन ओ परेशान भऽ जाइ छथिन ओहो बटनाहरो सब
हँ बड़ आइटम भऽ जाइ छै ने अपना सबमे
हँ हँ आ तकर बाद से से जेतेक आइटम बनल रहै छै जेना कि भात बनल रहै छै दालि बनल रहै छै सब्जी बनल रहै छै किओ मतलब सब्जिए पाँच सात रङ्गके सब्जी रहै छै सब बनल रहै छै सब किओ अपन भोज मे देलक खाय के लेल आ तब जे सभहा जे खाइ छै तकर बादसँ लास्ट दिन सभा होइ छै ने तब ओ करता जे रहै छै से अगरबत्ती देखबै छै छथि सभ सभामे जा कऽ आ सभसँ क्षमा प्रारती करय माँगै छथि जे हमरासँ जे भी क्षमा गलती भेल हे से क्षमा करू आ इएह करि कऽ फिर जे सभा उठैत छै तऽ जेना होइत छै कि पूरा अथिये भऽ गेलै कतेक पूरा दुनियाँके आदमी एतऽ जमा भऽ गेल छथि
हँ देखे मे कते नीक लगै छै
उ नजारा जे देखेमे नीक लागैत रहैत छै बहुत नीक लागैत रहैत छै
हँ जेना एक मतलब हँ प्रेम बड्ड रहै छै एक दोसरसँ जेना एक गोटा जाइ छथिन तऽ आवाज दै छथिन कि चलू चलू अहाँ चलू आ चलू
हँ हँ अपना गाँंव सबमे भेल तऽ सब सखी मिल के गेलहुँं घूमय के लेल देखै के लेल आ तब भोज खेलहुँ बैठ कऽ सभ सङ्गी एक सङ्ग तऽ कतेक नीक लागैत रहै छै
हँ और ओहिके बाद जे खाना जे परसै छथिन सबगोटे से सबसँ पूछैत रहै छथिन भात लेबै दालि लेबै ई लेबै ओ लेबै सब पूछैत रहै छथिन बार बार इहो स्वभाव बड्ड नीक छै मिथिला मे मतलब केयो भूखल नहि रहि सकैये और हँ बेर बेर पुछते रहती जब तक खा ले रियै तब तक पूछते रहतन सबगोटे तऽ ई बड नीक छै घरे जेना सब अपन प्रेम दिाबे छै हम
हँ अ इह अपना आर के मिथिला मे भोज कहल जाइ छै मैथिलीमे भोज कहैत छै ना
हँ
जे किनको यहाँ भेल तऽ गेली खाायके लेल आ ईसब ज्यादातर बूढ़ बुजुर्ग जे अथी करैत छथि इसपायर करै छथि वएहमें बहुत मतलब बहुत नीक लागैत रहै छै सभा भोज होइ छै न एक ग्रामित होइ छै दूगामित होइ छै जेना कऽ भेल तऽ अपना गाँवमे देखलहुं एक ग्राम मे दू ग्रामी भेल तऽ देखे छलहुं बहुत नीक लागैत रहै छै आओर बकी तऽ और अथी मे नीक लागैत रहे तब अगर भेल तऽ विवाह में गेलों भोज खाय ले तऽ ओहो में देखलहुं से पू जिलेबी त से रसगुल्ला लालमोहन ई सब देलक खाय के लेल
हँ और एहिके बाद आइटा मे तऽ बड किच रहै छै ओहिमे पाते भेर जाइ छै बड हँ एते आइटम बनै छै हर चीज मे
हँ
सेह सब
इएह सब तऽ देखयमे नीक लागैत रहै छै हँ हँ ह गेल छी गेल छी भोसला हम तऽ गाँवो में खेने छी आ गाँंव से बाहरो
आ
कियैकि हमसब हमसब पहिले छोट छलियै न तऽ हमर भायजी लग लऽ केऽ जाइ छलखिने भोज खायके लेल
हँ अच्छा
कतहु होइय छै अपना गाँवमे जाइ छी खायके लेल भोज जेनाकि कोनो अथी मे भेल तब गेली शादी मे गेली मुंडन मे गेली एहि सबमे भोज भेल तऽ गेली खायके लेल
हमसब तऽ की हम मतलब बिहार से पहिले जाइ छलियै आ बियाह भ गेल तऽ आब तऽ घरे पर आबि जाइ छै सब पठा दै छथिन
अच्छा
हँर खानेमे मतलब सबकिछ दै छथिन जे जे बनै छै ओहिमे सबकिछ एते मतलब बड किछ रहिते छै तऽ पहिलेसँ मतलब ओ सोचने रहै छथिन कि एहिमे लेबै एहिमे लेबै तऽ बर्तन सब इकठ्ठा कऽ कऽ रखने रहै छथिन क्यकि काकीमा जेे केलखिन ह न घ डेरा तऽ चाइर पाँच दिन तक भोज छलै हमरा सबके इम्हरे घर इम्हरे तऽ पाँचो दिन खाना उम्हरे से आयल छले पाँचो दिन
अ अच्छा
हँ भोर साझ दुनु बड निक लागै छलै हलवाई हाथ के खाना
हँ ओ खाना बनबै छथिन कतेक टेस्टी लागैत रहै छै खायमे भोज मे घरो से निक लागैत रहै छै, खाय मे भोज
हँ।
आरऊ परसँ सभ के साथमे बैठ क खेबै तऽ कनि कछु अलगे मजा अबैत रहैत छै ने
हँ मिथिला मे सएह छै सभ संगे बेस खााय छै नै उठबो करै छथिन संगे मे
हँ, केओ पहिले नहि उठि सकैत अछि।
नहि जे जबतक सभ केो नहि उठते तबखन केो नहि उठे छै ई हमरा बड निक लागै या संघ मे खेनाइ बसना उठनाइ
हँ हमरा आर के तऽ ई अछि अभी तऽ शादी भेल नहि अछि। आवाहित छी तऽ हमसभ गेली अपना गाँ देख खायके लेल ओकर से मम्मी और के जे जे अथि सभ जाना जे नोत दै छथि। तऽ हुनका आरके खायके लाबे लऽ जाइ छथिन तऽ देखे छलियै हमहु सभ ई सभ केओ बर्तन लऽ कऽ जाइत छै तऽ अथि खाना लबै के लेलऽ
अच्छा।
ओहो मे सभकूछ सभ कुछु दै छथिन खाय के लेल हमहुँ देखने छियै
पहिलुका जमाना मे माँ सभ जे छलखिन हे नव धव तऽ भोज भात भऽ जाइ छलै तखन। घर लऽ खेनाइ आबै छलैए कनिया मनिया लए ओहो राति के डेढ़ बाजि जाइ छलै दू बाजि जाइ छलै माँ कहै छथिन। आब तऽ जहाँ बैसलखिन सभ गोटे और देखै छथिन कि हा खा लेलखिन एको दू कोर तऽ सीधा इम्हर पठ दै छथिन खेनाई तेनाई तऽ सभ करनिया जल्दी खा ले छथिन खाना नहि तऽ पहिले दो तीन बाज जाइ छलै ह माँ सभ कहै छलखिन एते काल हम बैसल रहे छलियै तखन आबे छलियै जबतक सभ केओ खा एलै पुरुष सभ तखन आब तऽ बड़ निक सिस्टम छै कि उम्हरो खाई छथिन और इम्हरो पठा दै छथिन। इहे सभ निक छै ने पहिले तऽ आ छै
वएह निक होइ छै।
हँ।
जेकि ओ हुनकर के साथ साथ खा ले छथिन घरो के सभ जन नोत मे
हँ।
बहुत निक लागैत रहै छै एनामे
ह बड़ निक लगै छै हँ आओर ओहिके बाद हलवाइ पता नहि केहन बनबै छथिन खाना एते निक वएह हमस बनबियै एते निक नहि बनतै हँ, पता नहि एते केना बना ले छथिन। आ हमसभ वएह खेनाई बनीतै एते निक नहि बनतै ओसभ पता नहि केना बना ले छीन
अगर अपना आर के घरमे थोड़ा सा जादा बनैयौ तऽ कुछ ने कुछ गड़बड़बैया भैये नमके कनिये कोनो चीज केँ कनि गरबर भइए जायत आब हुनकासभमे पता नहि कतेक अथी रहैत छथि केँ सब कतेक भोज बनै हइ आ ताहिमे एतेक एतेक एक एक कड़ाही सब्जी बनबै छथिन ओहिमे केना नमककेँ भाँज बुझै छथि ओसभ
हँ
जे एकदम अथीए मे रहत जे कोनो नहि नम नमक जादा नहि नमक कम रहत बड्ड सुंन्दर लागत खाय मे अगर नमक कनि कमो रहत तऽ नमक